आ काले काल की अपने जे हमर सखी बोलले की जे अपने घर मे अथी बने है की कहे है ओकरा पुवा - हमरा पुआ बड़ी बढ़िया लगे है तनी भेज देथिन ने तनी भेज देथिन पुआ आ
ह नयऐ अपने पुआ हमरा भेज दिय हमरा पुआ ब बढ़िआँ लगै ह हमरा कोई मतलब नई छै अहाँ आ जाउ खाय ले
अच्छे आई तऽ, अपने के गो हमरा खाइब देब हे -हे -हे केहन बैजति अपने केहन बैजति ती करैए हे हमरा अधेब देब अपने
तीन चाइर दे देब
बालो बच्चा खायत ठीक राखु कते ठीक
इ बहुत ऐना
रिकॉड दीदी रिकॉर्डेर दीदी रिकॉडिंग ए घरऽ नै छथिन ना? दीदी दीदी रिकाॅर्ड लै छे